हलो, हा वाहेगुरु दीदी बढ़िया मज़े में तव्हां यो कहिड़ो हाल आ थी?
बढ़िया बढ़िया ॿियो ॿुधायो
बस बढ़िया, रोटी ठही वई?
हा ठही वई न रोटी ॿार स्कूल विया हाणे आया सनानु पाणी कई हांणे चई चाए ठाहे ॾे त चाए ॾिनीमांस
अच्छा बारिश जो मौसम आहे ईनिहे करे
हा हा सुबुह जो न पी वयो न जल्दी जल्दी हली वियो
अच्छा अच्छा चाए जो शौक़ीनि हूंदो। अच्छा बस बढ़िया मींहुं बि पए थो न थोरो मौसम बि सुठो थी वयो आहे त लॻंदो आहे केॾी केॾी मल चाय सुठी
हा ॿियो ॿुधाए सत्संग वसंग ते वेंदा आहियो हा नंढा आहिनि न।
हा हा सत्संग ते वेंदा आहियूं असांजो आहे नाम वतल। सो साईं जन जो साईं आहिनि भर भरतपुर न न। भरतपुर में साईं धरमदास साहिब आहिनि।
अच्छा धरमदास साईं।
ह त हुननि जो नाम वतल आहे असांजो पाण काहनिं साईं जन। त समाधि में चङा साल पहिरियों लींन थिया हुया त हा हुन। नालो वतल आहे बसि वेंदा आहियूं आतवर दरबार में सुखमनी थींदी आ।
अच्छा वेन्दा हूंदा व।
उते वेंदा आहियूं या पाठ बि रखजंदो आहे साल में चार दफ़ा
हा
सतनि ॾींहंनि जो त वेंदा आहियूं हुते ईअं रोज़ किथे न भेण।
अच्छा
घर में आहिनि नंढा संची साहिब ग्रुप आहिनि साहिबनि जा। हा त पंहिंजो ररास पाठ कंदा आहियूं जेको गुरू सेवा कराईंदो आ।
हा सही आहे न सेवा करण खपे सेवा में ई त मेवा आहे।
हा जेको गुरू कराए ते को वाह वाह।
हा ॿियो छा ठातुव रोटी।
अॼु साई दाल ठाती आहे ऐं करेला ठाता आहिनि भेण।
अच्छा सिंधियुनि खे साई दाल खां गॾु कोई भाॼी खपे ई खपे
कपे उहो बि मुंहिंजो घोट चए मां त आलू न खाईंदो म मुंहिंजे लाइ आलू न ठाहेजां। ॿार चवन हम करेला नहीं खाएंगे हमारे लिए करेला नही बनाना साइड में। पो ट्रे भाॼु ठाहिणी पवंदी आहिनि आलू बि करेला बि दाल बि छा कजे। लगंदो आहे जेके ख़ुशीअ सां खाइनि भईया रोटी।
हा सही ॻाल्हि आहे भई जेका ख़ुशीअ सां स्वीकार करे।
नंढा हूंदा आहिनि ॿार त पटाए पटाए खाराए
न रे उह बि न नंढा बि नाटक वॾनि खां वधीक कंदा तव। हा चइना नही दे रही ऑनलाइन मंगवा
हा इहो त सही अॼुकल इअ ॿारनि लाइ सुविधा थी वई आ न। जमेटो स्विगी
हा न मां लॻाया तो अची वेंदी
अच्छा, सही आ।
करेई ॾियूं
हा सही ॻाल्हि आहे न ॿाहिरों वरी सही बि कान्हे न।
नुक़सान थो करे ॿारो कहिड़ा केमिकल ता विजन ॿारी रोटी
हा भईया फटाफट जेके ॾहें मिंटे में ऑर्डर ॾियनि था। त उहे त वरी ब्लिंक्ट वग़ैरह ते सही बि काने न रखियल फूड ॾयन था त।
हा रखल हूंदा आहिनि न भई सही थोड़ी न हूंदा आहिंन
हा केमिकल पेजियल हूंदा आहिनि हुनमें
अरे न दीदी हेॾो टाइम हलेन
हा बाक़ी छा न त हूअं रोटी ठायां थी चाई रोटी ॾे मिनटे में असां ॾिसूं ठई वञे टाइम लॻंदो आहे न भई हे सभु सामान
हा हुन जी केॾी जल्दी फो कर औं तुरंत हाजिर।
हा उहो ई त पोइ हुननि जा रखियल केमिकल पैजल
हा होटल में बि वञ त तुरंत खणी ईंदा आहिनि ॾहेें पंद्रहें मिंटे
हा उहो त ग्रेवियू ठाहे रखी कंदा आहिनि हुननि जी त चंङियूं चंङा ॾींहनि जी दाल उॿारे।
हा फ्रिजनि में हा, त पोइ शरीर में नुक़सान बि ती करे।
हा तॾहिं त अॼुकल्ह ॾिसो था फूड पोइज़निंग तो थी वञे। कें महिल पेट में सूर कें महिल कुछ
हा समझिन ई नथा न कु
हा पर हाणे ॿार ॿारनि खे भी इयो चटो खपे ई थो चवनि था कु
ॿारनि खे छा दीदी वॾनि खे बि खपे असां खुदिे ई न पोइ साईंद कें महिल त लॻंदो आहे हल हल वठी ता वठऊं।
मन त असांखे बि भई मन थींदो आ, आरितवारु ॾींं केॾी महिल लॻंदो आहे की ॿाहिरो हुजे कुछ।
हा पतो आहे नुक़सान ॾींदो त बि
सईी, सही आ। हा रोज़ रोज़ न कॾहिं कॾहिं त सही ल हाणे कॾे कॾे घर में ठाहे वठ ठीकु आ। रोज़ रोज़ हेॾी मेहनत करण वरी पुॼे नथी न ॿियो तां छा ठादव रोटीअ में?
मां कढ़ी चांवर
अछा चांवर ॾींंय यो ठाईंदा आहियो ह न।
न अॼु चईन ठाहे त ठातम जो कि कल्ह राति जो पालक पनीर खाधिन त फुल्को खाधइ हिन। त वरी मुंहिंजे वॾे पुट खे फुल्को निड़ीअ में ई अंदर
अच्छा हा हिकु टाइम चांवर खप
चांवर खपेस ई खपेस ओ वरी टई टाइम ॾींदसि त बि
ख़ुशीअ सां हा ईअ हे बि आहिनि उहे बि चवंदा आहिनि भले चांवर ॿ टाइम बि हुजनि ट्रे टाइम हुजनि। हलंदा, केॾी महिल पुछेन रोटी छा ठाहियां दाल चांवर ठाहेया दाल चांव अरे सॼो ॾींहु दाल चांवर ठहंदा छा।
ह हुन खां बि पुछे त इहो ई हाल थिंदो आ ओर नंढो वारो फुलक कम खाईंदो आ उनखे न खपेसि चांवर। घटि मथे हा उनखे घटि ठहे सिर्फ़ असांजे घर में मुंजो वॾो बेटो और मूंखे चांवर वणींदा आहिनि पापा खे, हिन खे मुंहिंजे नंढे बेटे खे फुलको
अचछा
हा हे फुलके वारा आहिनि गर्मी में पुसाईंदा फुलका भाई देर
हा हा चांवर लॻंदा आहिनि न सुठा झटि ठाहिय फुरसत।
गर्मी में न पुसाईंद।
हा, अऊं गरमी बि केॾी किनी थी वई आ।
हा चिप चिप वारी
हा चिप चिपी उमसि वारी गर्मी थोरो मींहं पए थो। वरी नथो पए बंदि थो थी वञे त पोइ उमस थी वई आहे न किनी।
हा नथो वणे न वरी
इन चक्कर में, हा तव्हां किथां एम पी मां अच्छा। मां बि एम पी हा ॿ ॿ ॿार आहिनि मूंखे ॿ छोकिरा आहिनि। हा हिकु वॾो कॉलेज में आ फाइनल तो करे।
हा
नंढो वारो यारहें में आ।
अच्छा ॿई वॾा ई तव मुंहिंजा नंढा आहिनि हिकिड़ो अठे में आ। हिकिड़ो अठे में हिकिड़ो ॿिए में आ।
अच्छा हा त ॿिए वारो नंढो ही थ्यो न चॻो पर अॼकल्ह। नथा कोई भी असांखां वधीक।
अरे ॾाढा सयाणा अथव असांखे चराए खाइनि।
हा हा झटि मनराए वठंदा पंहिंजूं ॻाल्हियूं।
हा कोई छइ नंढो आहे त एतिरो छतिरो थव कोई आइस्क्रीम। लगे न न। अरे दे दो न प्लीज दे दो न क्या होता है दस रुपे तो मांग रा हूं दे दो।
अउ नंढा त वरी ॻाल्हाइण जो ॾाढो आइडियो हुननि हूंदो आहे हुननि।
हा हा अरे आपको बि खिलाऊंगा ले दे दो न।
हा सही ॻाल्हि आहे तॾे त चां थी नंढनि खे त भईया ॾाढो आइडियो हूंदो आहे।
ॾाढो अथसि हिनखे सभिनि खुसे ईंदो आहे ॾाढो ईंदसि हुन खां बि वठी थी ईंदस
हा ईयं हीहे बि मुंहिंजो वॾो पुटु चवंदो आहे तव नंढे खे ज्यादा। चाहींदा आहियो पापा बि हुन मोबाइल में नालो सक्षम बॉस सां सेव कयो थईं। त मां भैया नंढिणो आहे न उहो ॻाल्हाए ईअं तूं पापा सां अथ हुन लाइ।
हा हो अॼु ॾाढो चेस तो स्कूल क्यो नही गए हो। कूल चालू हो गए हैं त चेस्तो अरे तो फिर ड्रेस बि तो लेकर दो न नए स्कूल में जाऊंगा। नई ड्रेस चाइये न हा। नयां ड्रेस वठी ॾे नयो बैग
हा सभु नयो लंच बोतलूं सभु सभु नयो। खपे भईया अॼुकल्ह ॿारनि
चेस स्कूल तो तुमारा पुराना ई न। नया क्यो लेके दें।
हा पर हर साल ॿारन नयो बस्तो खपे नई बोतल खपे सही ॻाल्हि आहे।
ना हाड़े ॾाढो हो थी वयो तस भई अॼ चेतो चलोगे बाज़ार लेकें कर दोगे।
सही ॻाल्हि आहे ॾाॾे ॾाॾे तव्हां अंगल कंदा न।
ॾाढो थस ॾाॾे सां ॾाढो थस
हु चवंदा आहिनि न मूल खां विठो व्याज हूंदो आ। सभु जॻहि इयो ही त मां
हा हुनखे ॾाॾे सां घणी थस। नंढे वारे जी ॾाढी थस सुम पयो हूंदो त उथारीदस सोए क्यो हो उठो न। थो न बिस्किट दूंंगा लालच ॾींदो तस उथ भई
उथ उथ हा ऐं नंढा त चंचल बि हूंदा आहिनि न सुठो ॻाल्हाईंदा मिठो त झटिपट ऐं वठंदा आहिनि
अरे हु लड़ी बिं ईंदो तस वञी करें कमरे में। हा त बि कंहिं महलि गुस्से में डाटींदसि पोइ थोड़ी देर खां पोइ वरी सॾ कंदसि।
हा उहो त वरी पो ॿार त ओड़ा जो ओड़ा आहिनि न।
हा डान्टिंदा अथस मेन भई सिर त न चाडो छो दड़को बि ज़रूरी आ।
ॿारनि लाइ भई कुझु मञण जूं आहिनि ॻाल्हियूं कुझु न मञण जूं बि आहिनि। त पोइ उहो त हलणो पवंदो न।
ईंदस वरी सॾु कंदम मतलबु वॾनि जो आहे न भई। की घर में आहिनि
हा बाकी हर हफ पिया हूंदा आहिनि वॾनि सां घर क चवंदा आहिनि ढक हूंदा आहिनि वॾा भैया घरनि छा?
हा मतलब काॾे वञिणो हूंदो आहे न त इहे चईं त की बेफ़िक्र हली वेंदो! की वेठो आहे वड्डो घर में, बार भई डिसंदा बार
बिल्कुलु ध्यान कंदा सभु चीज़ जो अलाई फ़र्क पइजंदो आहे वॾन सां
हा जी मुंहिंजी हेठि भाभी हूंदी आ त मां बेफ़िक्र हली वेंदी भई वेठ ठी भाभी हेठी आयि भाभी वेठा थव ॿार मथे।
हीअ उननि खे पतो आहे त उ ध्यानु कंदा आहिनि न सही ॻाल्हि
थी वियो लड़ी ना झगड़ींदा त पोइ हेठां आवाज़ ॾींदि आ छो त लड़ो।
हा लड़ो या कुछु थोरी देर लॻ लंदी त खाइण पीअण लाइ ॿारनि खे सॾु करणु ध्यानु करण त हा इलाही आथत थी वेंदी आ
हा लेट लपेटंदमि त सॾ करे ॾींदा ऐंन खाल बनाए
बनाया है न सही ॻाल्हि आहे इहो ई त सुख आहे परिवार जो पंहिंजनि जो ह सही ॻाल आ हा उह त भेण गॾे मिसे हलंदासीं तॾहिं त सभु सुठ सुठो थींदो न, हलंदी न सही आहे न। ॿिन्हिनि पासां थींदो आहे न हिकु पासां वरी पो न थींदो आहे ईअं।
न पाण भेण न गुड़िया हूंदी हुअस त पोइ मां बि पुछ
हा उह ई तॾहिं त चवां थी हा तहां बि कंदा आहियो। त हुनखे बि लॻंदो न की भई हुनजा बि ॿार मां कयां केॾे अचे वञे थी त। हा न त सुठी ॻाल्हि आहे न भेण गॾे बि सही हल जी सुठो इहो आहे सुख बि आहिनि भईया। थोरो घणो त एडजेस्ट करिणो ई पवंदो आहे न गॾु में सुठो आ। हा हा पर सुख बि आहिनि। अची वञे निश्चिंत सां रहन। तवा केॾे वेंदव त
हा ईअं भई हो न हूंदी आ न टेंशन की ॿार अकेला आहिनि छा थी
छा थींदो कीअं छॾे वञो हुन हा हा ऐं हीअं बेफ़िक्र थी हली वियासीं थोड़ी देरि बि थींदी त चवंदा की भाभी देरि थोड़ी देरि सां अचऊं था।
हा फ़ोन करे रखींदा आहियूं हिक ॿिए के भई ॾिसी वठिजो। हाणे ॿारनि खे चईंदासीं बड़े मम्मा से
ले लो हा सही ॻाल्हि आहे भाई सुख ऐंन परिवार गॾु जाते अलाई सुख आहिनि।
हा ॾाढा ॾाढा सु
सई सई ॻाल्ह आ म मजन जो सुम्हंदा आ आराम कंदा आहियो।
सुमण ॾींदा ॿार? तहांखे लॻो
तां त थकी पवंदा हुंदा थोड़ी देर सुम्हंदा हूंदा न न?
न सुमेन थ पया कोचिंग वोचिंग हूंदी थनि। ही नंढो वारो बदमाश आ न। हू न सुम्हण ॾीदो आहे उ ॾाढो चिरकुट आहे।
हे खेॾण जी लॻंदी हूंदसि परई छिन पट हेॾे होॾे